हू हेलो हेलो की की हाल चाल छै हेलो
ठीक
अपना ठीके अपनों ठीके हइ ओर कहलियै बाहर कहिया जेबै हेलो
बाहर
हे हम त जा रहल छ दिन मे बाहर गाँव मे तऽ आब देल नय छैय शोटो उटोपर जे ई तऽ किछु भऽ जायत खर्चा पानी के लेल
तऽ अहाँ तऽ दोसरे लाइन मे चलि गेलियै आब हमरा कोनो काम नया ढूँढ पड़तै कुछ भी
हू
मालिक बनि जायब बाद मे भैया त आओर सब बताउ केना कहिया
आब अहाँ के क रहल छियै यौ बतबे के ये
दिमाग आओर नौकर बनैले डिग्री चाही दिमाग नय चाही इ बात कि बुझलियै बात विरोध कहलियै हँ
की कहू हम सब गरीब छिय अहाँ सब कुछ क सकै छी
पता ये यार